जी नमस्कार ईरखके जी नमस्कार। अबाज नैय जाय छैय की बोलैय छी इ ईरख के आ ए एगो तै ब्रेक लेबेय के चाही की पच्चीस गो भऽ गेल छैय।
काहेकि रुकलो ठीक रहल छै काहेकि पियास उवास लाग जाय छैय मुँह सुख जाय छैय ने।
जी जी जी लागैय छैय साढ़े तीन भऽ जाय छैय। ना चार बज जाय छैय, आजू लागैय छैय हमरा।
हमरो ऐसहीयें लागैय छैय।
उम्म कोनो बात ना आज तनिक कष्ट जाय छै फेनू सबेरे दस बजे से करल जाय छैय।
जी जी कोनो बात ना ओकर उ हम हम अगाड़ी रहल छीयै सलाह।
ऐसे जानैय छी कैय दिक्कत होय छै हमनी क ऐसे न बत एक्के बार में आ जाय छैय। का करल जाय छै सवेरे दस से बारह बतिया लेबै छी मतलब छ सात गो तऽ होइये जाय छै फेनू दू बजे से चार बजे तक बत तिया लेबैय छी, अहाँ केितना बजे कोचिंग जाय छी बता सकैय छी?
पता छैय एक सप्ताह सँ हम गेल ना छी, जे टाइमिंग चेंज भेल छै कि का भेल छै, हमरा पते ना छै।
तैयो अंजाद न छै अहाँके।
हमरा तऽ लागै छियै पाँच बजे सँ चाहे छ बजे सँ छियै, सर जी से फोन क केँ पूछ लेबेय छी, ओकर बाद अहाँ केँ बता देबेय छी।
अच्छा तऽ रातिमेँ छियै की।
जी -जी छौ चाहे सात बजे, ना पाँच चाहे छौ बजे छी रात के।
आ केतना घण्टा पढ़ाबय छैय।
इहे दू घंटा से डेढ़ घंटा पढ़ाबै छैय।
ओ पढ़ लेबै छी अहाँ बढ़ियां से न
जी -जी नीक पढ़ लेबै छै, डेढ़ घण्टा के अहां के समय हम दे देबै छि, एक दू घण्टा।
नीक पढ़ाई होबै छै।
जी-जी बड़ा नीक होय छै एतऽ।
हं समझ में सब विषय आबै छै, नीक ढंग से।
जी -जी ओ बड़ा नीक पढ़ाबै छय सरजी, जैसे मानलेबय छै जैसे दोस्त रहै छै न। ओय से पढ़ाबै छै, तऽ बड़ा निक
ओ मतल
हं तऽ आजकल केँ मास्टर सब ऐसहि नु पढ़ाबै छैय। की करै छै कि आदमी लड़का सब जेना छै न, उ ओकरे साथ घुल मिल जाइ छय। कि
बुझलिहि, ई तऽ अहांके बात त नीक कहै छी। मिल-मिल के बात-उात करै छी त अपन आदमी बुझाइ छि या किछो
अ हुनकर बातो सब खूब बुझाइ छै, कि उ लोग की बताबै छै, की समझाबे छै, सब खूब बुझाइ छै। तऽ हमरा अपने खूब नु नीक लागै छै, हम अपने मेहनत करैत छी हुनकासँ पढ़य ले
जी इ तऽ बात अहाँके नीक कहै छियै ना।
आओर ब जी आओर बताबऽ ने अहाँके सभ तबियत सब नीक छै।
जी यहाँ के टॉवर नीक छै। वहाँं के सुनने मे आयल छी, कि नया कुर्सी या पलंग किनले छियै।
हँ किनले छियै, ई तनी कुर्सियबा सब खराब भऽ गेल छयै तऽ ओहि लए खरीद ले छियै, बार नु दिक्कत होइ छियै अकेले बिना कुर्सीवा चलाबऽ मे
केतना मे देले छियै।
आ ज्यादा मे न नू देबय छियै, कमे मे कमे सस्ते लेेले छीयै अभी। बादमे लै छी महग तीस तीस, बीस, पचीस हजार मे हो जाइ छै।
आबै स पच्चीस हजार में देखले छि, नीक देलहे छि न पलंग।
ह पलंगवा नीक देेले छै, पूरा गदगदी छै। खूब गद्दा छे। सुनै छियै कि ओनेके मौसम नऽ बड़ा गरम छै कि ये अहाँके तरफ क बारिश नऽ भेल छै कि बारिश -उरिश होइ छै कि नऽ अभी?
का कहै छी बड़ी रौदा करै छियइ जेकरा कहै छी कहै छै। दिन भर रौदा पड़ै छै आज ई परीक्षा देबे गेल ने ओ त पढ़ा छै ने क क ह छै अहांक करे रौदा पड़ै छै?
बाड़ा आज तऽ हम अपने परीक्षा देबे गेल रहे छियै तऽ प इतना रौदा पड़ै छै एतना रौदा। आ ऊपर से हम घूमे चल जाइ छी। तऽ एगो तऽ हम परीक्षा देबो न करै छै।
आइ हम ना देले छी।
ना एगो ना दूगो कहै छियै नु।
जी।
समझै छियै दू सीटिंग। त एक सीटिंग देेले छिय परीक्षा एक सीटिंग ना देबै छिय हमरा मतलब चल जाइ छियै हमर कमे लोग देबै छै परीक्षा एके सीटिंग मे ज-हाजरी सब बन जाइ छै।
पता छी अहाँके हम कहले छियइ से अहाँ के पढ़य ले गेल छिय घूमे ऐसै ये हम कहलियै -कहले छै अहाँ के बा भिंसरही निकल गेल छियै।
हँ हम सही बोलय उएह हम सोचै छियै अहाँके कैसे पता नऽ पूछै छियै कि अहाँके
हँ ह पका छी हम मने प यहाँ के तऽ पठै छै ऐसे कुछो बोलेके रहै छै हम ऐसे गैस कय लै छी जे अहाँके पाता रहै छै तऽ। देखाबै छी त कइसे ने कइसे अहां के सही के बात न करले छी से पुछे लागै छी बताबे छी ने कि कहै छी।
आं हमरा लागै छै जी हमरा लागै छै अहाँ कइसे जान जाइ छी। नै तऽ जानै छियै तहन त होंकै छियै नु कियो कहै छै कि दू दू मतलब घंटी होकै छै एग्जाम। तऽ एक घंटी के एग्जामवा दे देेले छी। आ इ मतलब कथी कहै छै अंग्रेजिया के परीक्षा दे देेबै छीय। आ सब लैकाबा सब चल जाइ छै त एगो दोस्त अबै छै आ बोलै छै चलू हमरा साथ उनकर कॉलेज मे जाय के रहै छै उनकर परीक्षा उरीक्षा के फॉरम भरै छै तऽ उनकरे जरे चल जाइ छी चल जाइ छियै त तनी बैठै छीयै उनकरे जरे। ओकरा बाद तनी मोन ना लागै छै तऽ बोलै छियै छोड़ देबै छियै। परीक्षा ना दै छियै इतना गरमी होइ छै कि बड़ा ने दिक्कत हो जाइ छै इतना गरमी मे जाय मे।
आहां के तऽ अहाँके तऽ ई बात बा सुन के अहाँके कहै हम छी कि अहाँ से जान गेले छी कि ने।
हँ त हम न पूछ देलियौ ओय समय कि अहाँके कइसे जानै छीयै की हम केने जाए छीयै उहै तऽ हमरा समझ नै आबै छै। कि अहाँ कैसे जान जाए छीयै कि हम केने जाए छीयै। तऽ उ अहाँ से पुछलिया कि अहाँ कैसे केने ज कैसे जानै छियै, हमरा लगलै अहाँके कोनो बताएले होय छै। फिर सोचलियै कि अहाँ केँ कोन बताएत
तऽ ऐसे न सवाल रहय छै न तऽ ओहि से कह देलै छीयै की दोस्त अहां के बतबय छै।
आ हम्हु नै सुनय छी। और बताउ ने अहाँके खाना-पीना बनाबै आ जाए छै।
जी हमरा तै खाना-पीना आ जाए छै ऐसे अहां के आ जाए छै।
हां हमरो आ जाए छै हम्हूँ आर नीक द खाना बनाए लेबय छीयै।
बस नीक से बना लेबै छीयै।
जी-जी पनीर बिरयानी इ सब जइसन खाना बना लेबै छी अपना।
जी सबसे नीक खाना की बना लेबय छीयै।
न हमरा सबसे नीक खाना तब कहब न बनाबे आबै छै, जानै छी काहै। कियाकि दिक्कत होय छै कबो कबाल मसाल बा ई सब न होके छै जादा पड़ जाए छै कबो कबार ए कारण
जी त अहां के बात त नीक कहै छै जादा कहा जाए छै।
एहि ल न बना पाबै छीयै। ए कबो-कबो तऽ बनाबै छीयै तऽ नमक जादा पड़ जाए छै तऽ कबो-कबो उ ना होखे छै कथी दीन नी सुगन्धित कुछो सुगन्ध ल डालल जाए छै। अ-अ इलायची उहो इलायची बड़ा नीक लागे छै खयले छीयै।
जी-जी खएले छी, बड़ा नीक लागे छै दिन भर पहिले चिकन मे डाले छीयै चाहे सब्जी मे कोनो ऐहेन सब्जी चाहे चिकन-उकन बनै छै नै ओहि में डाल देबय छीयै इलायची बड़ा नीक लागे छै।
बड़ा नीक करय छीयै इतना ओकर सुगन्ध एतना नीक रहे छै की हम आहां के का बत तऽ बड़ा न उ मजेदार सुगन्ध होबय छै।
जी-जी अहां के बात त नीक कहय छीयै बड़ा सुगंध
अ अहां बाजू ने अपन प अ बोलय छी अहाँ बाजू अपन परिवार के लोक सब कैसन छै, सब नीक छियै।
जी ईहाँ के तऽ दादा-दादी माता-पिता फुआ-फुफा फुआ जी आएल छियै, अभी रहय छै तऽ ओ कही भहान जाए छियै काहेकि ओकरा आर बड़ी दिन पर ऐल छै।
जी तऽ अब उ चल जाय छै तऽ अहाँके तऽ दिक्कते हो जाय छै, फुआ दादी आबे छै तऽ मनो लागबे करय छै की
जी ई त बात अहाँके नीक कहय छी। फूआ आबै छै तऽ मरा मोन लगय छै।
हमरो घरे लोक सब आबय छै नै तऽ बड़ा मोन लागे छै बिना लोक सबके कहाँ दिक एतना दिक्कत भ छै कि हम अहाँ के की बताउ।
जी ई तऽ बात अहाँके नीक कहै छीये। आब फुआ आबै छी तऽ बड़ा नीक लागे छै।
हमरो ने फुआ फूआ आबै छियै तऽ बड़ा नीक लागे छै हम तऽ अपने जानै छियै कि कितना मन लागै छै घरमे लोकोग सब आबै छै तऽ दू दू गो लोग सब से बात करे छै तऽ इतना मन लागे छै कि हम अहाँके की बताउ।
जी इ त बात अहाँ नीक कहै छीये बड़ी मन लागे
अहाँ के ते सब नीके छै और बताउ ने अहाँ के तबियत सब कैसन छै?
इ तबियत तबीयत सब निक छै। अहाँके तबियत तबीयत कैसन छै?
जी हमर तबियत सब नीक छै। खाना पीना कथि कथि भेल छै अहाँ के?
इहाँ तऽ खैले छियै परोड़ के सब्जी आ कुमहरा के सब्जी आ चावल आ रोटी खैले छिये।
ओ चावल आ दाल बोलै छी अहाँके भात तने भात निक लागे छै कि रोटी नीक लागे छै हमरा त भातवा नीक बड़ा लागे छै।
हमरो के निक दुनू लागे छै नीक लागे छै हमरो भाते लागे छीये।
ओ हम तऽ भाते अइ ला खाइ छी कि हमर देह मे तनी चर्बी आबै छै ने तऽ तनी मोटा जाइ छी बड़ा प
चलै छी अहाँ से बात क के बड़ा नीक लागैय छै कभी आर समय मिलते त अहाँ से बात होय छै।
जी जी जी चलै छी हमरो तनी मोबाइल के चार्जरबा तनी खतम भए गेल छै। अइ आइ फोनवा वला।
ई फोन मे चार्ज मने जल्दी जल्दी खतम होइ छै ने।
ना तऽ चलबो करैत छै नीक चलैय छै अभी।
चलय छी नमस्कार।
जी नमस्कार। जी नमस्कार तऽ चलैत छी।
जी जी।